हेलो हेलो
नमस्कार
नमस्कार नमस्कार सब ठीक छै ने
हँ सब ठीक छै आहाँ बताउ की हाल चाल
हँ हमहुँ ठीक छी काल्हि एकटा बात पर बहुत गहराइ से सोचैत रहलहुँ हमरा बुझैत अछि जे संसार मे धन ज्ञान आ शक्ति बहुत महत्वपूर्ण अछि मुदा एहि सब सँ बेसी मूल्यवान छी जे शायद विश्वास होइत अछि अखन केओ अहाँ पर आखिम मुंद के ओ भरोसा कर छथिन तखन ओ केवल सब पर नहि बल्कि अहाँके चरित्र पर विश्वास करैत अछि
अहाँ बहुत गहर विषय उठेलू वास्तवमे विश्वास एहन सम्पति अछि जे बाजार किनल नहि सकैत अछि ई धीरे धीे कमाइल जाइत अछि वर्षोक इमानदारी सहि व्यवहार ओ निभाओल गेल वचन मिली के विश्वास बनबैत अछि
बिलकुल हमरा मोन पड़ैत अछि जे बचपन मे माता पिता जे कहैत छलाह हँ बिना कोनो संदेहक मानि लैत छलहुँ कारण हमरा विश्वास छल जे ओसभ हमेशा हमर भलाइ चाहैत छथिन
बिल्कुल विश्वासक आधार केवल सप नहि बल्कि लगातार देखबैल गेल व्यवहार होयइत अछि जो व्यक्ति बार बार अपन बात पर कायम रहैत अछि त लोक स्वत ओकरा पर भरोसा करे लगेत छथि
हँ मुदा एकटा बात बुझू विश्वास बनबामे वर्षो लगैत अछि मुदा टूटबामे केवल किछु क्षण कियक लगैत छथिन
कारण विश्वास काँच जका होइत अछि जो एक बार दरार पड़ी जाइ तो फेर जुड़बाका बादो पहिल जंका मजबूत रहनाइ कठिन होइत अछि एहि कारण विश्वासक रक्षा करनाय विश्वास कमाायब से बेस ई जरूरी अछी
बिल्कुल हमरा लगैत अछि जे कतेको लोक छोट छोट भाषा मे से ओ झूठ बाजी दैत छथि फेर अपेक्षा करै छथि जे लोक हुनका पर भरोसा करै
इ सम्भव नहि अछि विश्वासक नीव सत्य पर टिकेट अछि जो नीव कमजोर रहत त सम्बन्ध कतेको दिन टिकी नहि सकत
हँ खाली हममे एक बुजुर्ग बात सुनलू ओ कहैत छलाह जे धन चोरी भय तो फेर कमाए जा सकै मुद्दा विश्वास चोरी भइ तऽ फेर कमाइ बहुत कठिन होइत अछि
ई बहुत गहर विचार अछी एहि कारण बुद्धिमान व्यक्ति अपन प्रतिष्ठा आऔर विश्वासक रक्षा सबसे पहिने करैत छथिन
हुँ हमरा लगैत अछि जे विश्वास केवल परिवार मे नहि बल्कि प्रत्येक सम्बन्ध मे आवश्यक अछि
बिल्कुल मेित्रता हो व्यापार हो नौकरी हो अथवा समाज प्रत्येक जगह विश्वास के सम्मत आधार होइत अछि विश्वास नहि रहत तो हर बात पर सन्देह जन्म लेत
बिल्कुल मतलब विश्वास बिना सम्बन्ध केवल औपचारिकता बनि जाइत अछि
एकदम सही जखन विश्वास रहैत अछि तो कम सब सेहो बात बुझाइत अछि मुदा विश्वास नहि रहै तो हजार स्पष्टीकरण देलाक बादो सन्देह समाप्त नहि होएत
हूँ हमरा बुझैत अछि जे वचन निभाबै सेहो विश्वास बनाबैमे बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाबैत अछी
निःसन्देह जो व्यक्ति छोट छोट बधा सेहो पूरा करैत अछि तऽ धीरे धीेरे लोकक भरोसा मजबूत हो जाइत अछि वचन देनाय आसान अछि निभायने कठिन अछि
बिल्कुल आजुक चर्चा बहुत हमरा बुझबामे अछि जे विश्वास केवल बोलला स नहि बल्कि रोजक व्यवहारसँ बनैत अछि
बिलकुल सही केहली विश्वास जीवनक ओ पीढ़ी अछि जे कमायब कठिन बचायब ओहि कठिन ठीक ओ गवाइ बहुत आसान होै छै एहि कारण प्रत्येक व्यक्ति के अपन हक व्यवहार ईमानदारी जिममेदारी पर विशेष ध्यान दे चाही जे व्यक्त विश्वास कमा लेैत छै ओ बिना अध प्रयास लोक समत सहज अपनापन सेहो प्राप्त करैत छी
बिलकुल एकटा बात हमरा आरो बुझैत अछि जे एक बेर केकरो विश्वास टूटि जाय तऽ क आओर फेर पहली जकाँ बनि सकैत अछि
ईी कठिन प्रश्न अ जी विश्वास फेर से बनी त शकैत अछि मुदा ओकरा लेल केवल शब्द पर्याप्त नहि होयत लगातार सी व्यापार धैर्य और समय ई तीनू जरूरी होय रह छै जकर विश्वास टूटल अछि ओकरा फेर भरोसा करबा लेल समय चाही
बिलकुल मतलब केवल माफी चाहै छी क देलासँ बात पूरी नहि होत
बिलकुल नहि माफी मगना ह अच्छी बात अी उदा वास्तविक परिवर्तन व्यवहार से देखना द छै जो गलती दोहरनाए न जाए तो व्यकति अपन जिम्मेवारी निभे लगै तखन धीरे धीरे विश्वास लोटि सकैत अछि
बिलकुल हमरा लगैत अछि जे कतेको लोक छोट लाभ लेल झूठ बाजि दैत छथि मतलब बादमे पैघ नुकसान उठा पड़ैत छथिन
एकदम सही कले झूठ तत्कालिक लाभ तो दे सकैत छी मुदा दीर्घ कालमे विश्वास गवा दैत अछि ओ जखन विश्वास चलि जायत अछि तखन सत्त बजलाक बादो लोक सहज भरोसा सा नहि करैत
बिलकुल कहलएमे एक व्यापारिक बारेमे सुनलू ओ कहैत छला जे व्यापारसँ सबसँ पैघ पूँजी धन नहि बल्कि ग्राहकक विश्वास होइत अछि
ई बात बिलकुल सही अछि जो ग्राहक के विश्वास भर जायत ई व्यक्ति ईमानदार अछि तऽ ओ बार बार ओत ही जायत मुदा एक बार छल भय गेल तो फेर ओ शायद कखनो वापस नहि आयत
ह मतलब विश्वास व्यापारक आधार सेहो अछि
निःसन्देह व्यापार मित्रता परिवार समाज सब हम विश्वासे सम्बन्ध नीक होइत अछि
ह हमरा लगैत अछि जे माता पिता आ सन्तानक सम्बन्ध मे सेहो विश्वास बहुत जरूरी अछि
बिलकुल जो बच्चा अपन बात निडर भय के माता पिता सँ कहि सकै तऽ सम्मान मजबूत रहैत अछि मुदा जो डर और संदेहों बढ़ी जाय तो दूरी सेहो बढ़े लगत अछि
हँ विश्वास रहै तऽ सलाह लेब सहज होइत अछि
सही कहलु विश्वास रहे तो गलती स्वीकार करब सेहो आसान भय जाइत अछि कारण व्यक्ति जानैत अछि जे सामने वाला ओकर भलाइ चाहैत अछि
बिलकुल की आत्मविश्वास आ दूसराक विश्वासमे कोनो सम्बन्ध अछि
अवश्य अछि जे व्यक्ति स्वेंम पर विश्वास रखैत अछि ओ अपन वचन निभाय मे बेसी सक्षम होइत अछि ओ जे अपन वचन निभाबैत अछि ओ धीरे धीरे दूसरा के विश्वास सेहो जितैत अछि
हु बिलकुल मतलब आत्मविश्वास सँ भीतर शुरू होइत अछि आ बाहरी विश्वास ओकरे परिणाम होइत अछि
एकदम सही जो व्यक्ति स्वयं से ईमानदार रहत तो दूसराक संग सेहो ईमानदार रहनाइ आसान भइ जाइत अछि
हमरा एकटा बात आरो बुझाइत अछि कि विश्वास केवल पैघ कामसँ जितैत जाइत अछि
नहि विश्वास अक्सर बहुत छोट छोट व्यवहार सँ बनैत अछि समय पर पहुँचनाइ वादा निभेनाइ सत तक आ नहि जिम्मेदारी से काम करनाइ ई शिक्ष मुदा विश्वास मजबूत रीप तैयार करैत छथि
ह ई बात सुनिकौ बुझा गेल जे विश्वास अचानक नहि यऽ बनैत
बिलकुल जखन व्यक्ति बार बार सही व्यवहार करैत अछि तखन लोकक मन मे धीरे धीरे भरोसा जन्म लैत अछि
बिलकुल काल्हि हम एक प्रेरणादायक पंक्ति पढ़लू विश्वास जितबाक लेल वर्ष लगैत अछि गवाबक लेल एक क्षण
ई बात जीवनक बहुत पैघ सच्चाइ अछि एहि कारण बुद्धिमान व्यक्ति प्रत्येक निर्णय सोची समझी लैत अछि ताकि हुनका चरित्र पर कोनो प्रश्न नहि उठे
हँ हमरा लगैत अछि जे विश्वास आ सम्मान सेहो एक दूसरा से जुड़ल अछि
निसन्देह जखन लोक अहाँ पर विश्वास करैत छथि तखन सम्मान अपने बढ़ैत अछि सम्मान जबरदस्ती नहि भेटत बल्कि चरित्र से कमायल जाइत अछि
हु मतलब चरित्र विश्वास आ सम्मान ई तीनू एक दोसरासँ जुड़ैत छथि
बिलकुल जो चरित्र मजबूत रहत तो विश्वास बनत जो विश्वास बनत तऽ सम्मान अपने भेटत
हु बिलकुल बिलकुल हमरा लगैत अछि जे आइ काल्हि लोक छवि बनाबै पर बेसी ध्यान दैय छथि चरित्र बनाबै पर कम
बहुत गहर बात के लेल छवि लोकक आँखि दे देखेत अछि पुरे चरित्र समय देखैत अछि समय हमेशा सच्चाई के सामने लय अबैत अछि
मतलब किछु दिन लेल अभियन कैल जा सकैत अछि मुदा चरित्र छिपओल नहि सकैत अछि
एकदम सही वास्तविक व्यक्तित्व कठिन परिस्थिति मे सामने आबैत अछि ओहि समय व्यक्ति जे निर्णय लेत अछि ओकरे से विश्वास मजबूत होइत अछि
हमरा एकटा बात आरो बुझाइत अछि जे जब कोनो व्यक्ति बार बार छोट छोट अ वादा तोड़ैत रहै तो की ओ विश्वास टूटबाक कारण बनैत छथि
बिलकुल विश्वास हमेशा पैघ गलती से नहि टूटेट कतेको बेर छोट छोट अधूरा बधा लापरवाही ओ गैर जिम्मेदारी धीरे धीरे भरोसा कमजोर कर दैत अछि
मतलब विश्वास मनो धीरे धीरे होइ छै आ टूटल धीरे धीरे शुरू भए सकैत अछि
बिलकुल एहि कारण प्रत्येक छोट व्यवहारक महत्व अछि
ह्म आब हमरा स्पष्ट बुझा गेल जे विश्वास कमाएब वास्तवमे जीवन भरिक साधन अछि
जी बिलकुल विश्वास कोनो उपहार नहि बल्कि निरन्तर ईमानदारी जिम्मेदारी सच्चाइ हो अच्छे व्यवहारक परिणाम होइत अछि धन समाप्त भए सकैत अछि पद बदलि सकैत अछि प्रसिद्ध घटी